गोर लग छियै दीदी की हाल चाल छै
बस नीके छी चल रहल छै
ह कते घूमे फिरे के फोटो उटो डालले छियै अहा हँ हमे भी नीक छियै जे अहाँ के फोटो देखले छियै हमे फेसबुक में डालले छियै अहाँ कते घूमे जायल छियै
अहाँ कतय के फोटो देख लेलियै बौआ
हमरा आर के के अहाँके दीदी छथि छथिन दीदीे के बेटी छथिन आ अपने छीिय छ अ अहाँके दुनू बुतरू के फोटो देखले छियै लगे छै कि गुवहाटी की कतऽ घुमे गेल रहौ
नहि नहि नहि बौआ गौवा हाटी के फोटो नहि छै ओ हमर एतटा मिथिला मे एकटा बनल छै मिथिला हाट। बुझल बड्ड सुन्दर हँ बड्ड सुन्दर पार्क छै मतलब ओकरा मे मिथिला के जे चीज रहै छै सबटा भेटै छै बुझलहु तऽ वही दीदी हमर हम आयल छलथिन घुमै लेल तऽ बौआसभ कहलकै कि ये मौसी चलू ने कतहु चलू ने मौसी घूमय लेल तऽ हमू सोचलहुँ कि कतय ले जाउ आ ओतय जे छै ने बौआ से जानै छि जे जेबै ने तऽ मतलब कि लगबे नहि करै छै कि थकावट होइ छै जे एकटा। पैघ हँ एकटा पैघ तालाब छै ओकरा से बड सुन्दर एकदम ठंडा ठंडा हवा आबे छै बड सुदर लागे छै आ जे पूरा पार्क छै से सब ठाम बैसे के जगह बनल छै। पुछिलहु हँ आ झूला तूला सब लागल छै कनिका पाय लगैत छै झूला मे ओ फ्री वाला नहि भेटै छै हँ आ की कहै छै ओकरा पूरा ई भी लागल छै बौआ जे स्टॉल उटॉल दकान जे रहै छै से गामक के लोग रहै छथिन गामक के लोग जे रहै छथिन से नहि लगबै छथिन देखियौ रेंट लए कऽ आ तखन वहाँ मिथिला के जे जे समान अहाँके रहैत छै अचार पापड़ बड़ी तिलौरी कुम्हरौरी। खटाइ अमावट मिथिला पेंटिंगके साड़ी कपड़ा पर्स हँ सबटा चप्पल उप्पल सबटा भेठे छै। गटागट ओकर बाद टॉफी सौप मिथिला के पान मसाला सब हँ से तो कहलहु बौआ की जाने छियै तऽ वएहे हम सोचलों क देखियो इम्हर उम्हर। जाइ से नीक छै। कि बौओ कोइ एहन जगह ले जाउ कि कनिक ओहो सब मिथिला के संस कार से भेट घाँट करत तऽ ओकरो नीक लागत आ जाने छियै ओकरा मे थ्री डी वाला दिखाबे छै लाइट सब पूरा इफेक्ट। हँ खूब सुन्दर दिायत सात बजेसँ प्रोग्राम स्टार्ट होइ छै। साँझ कऽ राति मे से खूब सुन्दर लागैत छै
थ्री डी वाला मे तऽ लगैत होय त जैसे अहाँके। सब चीज सामने ही आ जाइत होइत ने।
हँ जैस नीक सँ मतलब जे तलाब छै ने ओकरे मे एल ई डी लाइट लागल छै आ ओकर से थ्री डी वाला ये सब भगवान जी के जैसे रामजी के बियाह दिखाबै छै पहिले अ जे रहे छै भिन्न भिन्न मूर्ति रूप सब हँ हँ सब दर्शन कराबै छै तखन अहाँके रामजी के दिखायत हनुमान जी के दिखायत केना अशोक वा टिका मे गेल छथिन आधा घंटा एक घंटा के प्रोग्राम रहै छै ओकरा मे खूब सुन्दर सुन्दर दृश्य देख
ई तऽ बड रमणीक प्रोग्राम देखे मे लगैत छ होते ने
हँ हँ बड सुन्दर लागे छै तऽ ओहि सब टा देखिलो नौका बिहार कलो आ ओतऽ एकटा छै भनसा
हँ
बुझलो भनसा नाम से होटल छै कहियो तऽ होटले ने छै आ जे पा खिलाबै छै तऽ अहाँ ओ होते ने कहबै भनसाघर
सही कहलो हँ भनसे घर
हँ तऽ दूटा छै भनसाघर एकटा छै क अहाँ के एकदम देहाती वाला जे छै से उ वाला लुक छै आ एकटा जे छै ओ भनसाघर ओ कनिक अहाँके मॉडर्न तरीका के छै खिलायत अहाँ के नय रेस्टोरेन्ट टाइ के नय हाँ बनल छै ठीक मकान जेकाँ बनल छै आ ओकरा मे भी अहाँके निचेये बैसा क खिलायत
अच्छा जे परम्परा छै अपन मिथिला के जे संस्कृ कर छै जमीन पर बैठ के दड़ी हइ क खाइ क अच्छा
पनैय पीढ़ी देत आ पीढ़ी दऽ के छोट सन जे ह छोट सन जे आगू मे टेबल रहे छै हँ टेबल पर हँ टेबल पर है अहाँके सबटा भोजन सचार लगत लगायत अहाँ जे खयबै से खाउ जेना जे रोटीवला खायब से सचार में रहे छै मड़ुआ के रोटी रहे छै एक टुकड़ी एक टुकड़ी आटा के रोटी रहे छै मकई के रोटी रहे छै फेर कहियो तऽ ज्वार के रोटी रहै छै गेहूँम के रोटी एकटा रहै छै अ चाउरो के रोटी रहैत छै मतलब छओ सात प्रकार के रोटी रहत अहाँके
मने कहल जाय तऽ ई अ मिथिला के पूरा पारम्परिक भोजन के लूफत उठओल जा सकैत छै वहाँ पर
ह हँ ह जे दाल भात वाल के अहाँके ओहन नीक नय लागत तऽ जे खेबै ने दाल भात वला तऽ ओहन नीक नय लागै छै लेकिन हमरा रोटी बला बड्ड नीक लागै छै ओकरामे अहाँके चार भेटत फेर मखान के खीरो रहै छै हँ आ जे भातवला खायब तऽ ओकरा में विभिन्न प्रकारके अहाँके तरुआ देत खूब रंगके तरुआ हँ
जेना तरुआ तऽ भाय मिथिला के जान छै जेना कोइो कारक प्रयोजन मे क थाली मे बिना तरुआ के तो भोजने ने पसाई छै
नय नय नय बौआ नीके कहलहुँ अहाँ सहीमे कहू कि ओहे चीज होइ छै तऽ ओतय सचार कहल जाइ छै कि सचार जकरा परसै छै बुझलो हँ जे विभिन्न विभिन्न प्रकारके अहाँके जे खाना वला पररसे छै आइटम ओकरा सचार कहल जाइत छै तऽ ओहने अहाँके के सचार जेका एकदम सुंन्दर से छोट छोट कटोरी मे लगा लगा के अहाँके खिलायत
हँ
बुझलहूं से बड नीक लागै छैय तऽ ओकरामे मखानके खीरो भेटैत छयय दहियो भेटैत छैय चीनियो भेटैत छैय। फेर कहियौ तऽ अहाँके छोट कटोरीमे अ साग भेटत अ फिर कहियो कि ई कचू पत्ताके सब्जियो भेटै छैय। अ फिर कंचन पता कहै छैय एत कंचन पत्ताके भे सब्जियो भेटैत छैय कञ्चन पत्ता हँ हँ हँ। कंचन प्ता कहै छैय फिर कहियो तऽ ई कुम्हर कदीमाकके सब्जियो भेटै छैय मतलब अनेको अनेक प्रकारके अहाँके सब्जी दाल भात चरौरी तिलौरी हँ हँ हँ। रहै छैय। सभटा एक रङ्ग कऽ कऽ अहाँके कटोरिए कटोरी कटोरिए कटोरी कमसँ कम नहियो किुछ तऽ बौआ लागे छैय कि हमरा दसोटा सब्जी परोसे छैय भुजिया तरकारी सब त करके हँ।
आ कते दाम लेबै छैय?
आ देखियौ बौआ दाम तऽ लेबे करै छैय जे बिना दाम के आइ काल्हि किछु होइ छैय। दाम रहैत छैय कि जेनाकि थारीके दाम रहै छैय। अहाँ जेना थारी पसन्द करियौ अढ़ाइ सएसँ लेकके हजारो टाका तकके थारी रहै छैय।
ओकरा आरमे सब चीज रहै छैय।
हँ सभटा चीज ओ भेटत हँ हँ। नीक लागै छैय देख खियौ अपन घर से कनिक अलग हँ। अपन घरसँ कनिक अलग रहैत छैय तऽ खाइयोमे भी नीक लागै छैय नहि। ह से सब भेटैत छैय तऽ नीक ओते जगह गेल रहौ। तऽ हमरो बहिनक के बड नीक लागल ई की कहे छैय सचार वाला जे भोजन छलैया रोटीवला से ओकरा बड्ड नीक लागल कहलक कि देख बौआ हम सभ तऽ खेबे करै छीयै घर मे लेकिन एहन जे नहि ने रहे छैय कि सभटा रंगके रोटी रोटी अहाँके भेटत की होइ छैय कि रोटी के बना चाउर के रोटी बनाबू तऽ मकई के गाय मकई के बनाबू तऽ मड़ुआके गायब है मड़ुआ बना सकके मतलब सबटा नहि कर आदमी एके दिन बना के खा सक छैय आ एते
एक दिन मकई के बनल तऽ एक दिन मड़ुआके बनल।
हँ हँ आ एता देखियौ केहन सुन्दर लागय छैय। कि एके ठाममे सभटा अहाँ स्वादके मजा ले लेलियै। से ई जगह बड नीक छौ से हम दोबारा जे एबौ तऽ हम फिर एक बेेर एता घूमे ल चलबौ हम ठीक छौ दीदी एहिमे हँ नहि नीक लागे छैय। बौआ अहूँ एबय ने तऽ हमस फिर सबगोटा जेबै।
हँ दीदी हमे अपके अहाँके भााय के कह कि चलू आपक बैग दीदी घर चलके आ वहां घूमे लगी चलल जाय।
अरे बड मन लागत अहाँके अयबै ने तऽ आ जानै छियै जे अपन गाड़ी रहय तऽ कोनो दिक्कतो नहि छैय। कन लेटो सेर होत तऽ दूटा गाड़ी रहतऽ कोनो दिक्क कते नहि छैय बुझलहुँ से तऽ हँ हँ हम तऽ कहलहुं ने कि अहाँके बड्ड नीक लागत। बड्ड सुन्दर छैय। आ सबसँ मेन बात छैय ना कि थकावट नहि होइ छैय जेना बैसैके रहै छैय। व्यवस्था तऽ ओतऽ अहाँके थकावट महसूस नहि होइ छैय आ खान के भी बहु बड्ड सुन्दर व्यवस्था फिर एकठाम अहाँके अ ईसभ भी भेटै छैय की कहै छैय ओकरा चाउमिन चिल्ली आ फिर की कहै छैय
धूसक अथी इडली ढोसा
हँ हँ हँ
मोमोज आजकल तऽ यही सब के स्टॉल भरल रहे छैय।
भरत नहि लेकिन एक ठाम भेटत ई नहि छैय कि अहाँ ओकरे सब आ एक जगह जे पिज्जा छैय पेस्टि छैय तऽ रंग रंग के ई सब जे रहै छैय बर्गर तर्गर ई सब छैय। चीज बच्चा सब के नीक लागे छैय ओ सब भी अहा के बड सुंदर भेट टय छैय ओतऽ हँ नीक लागे छैय स्वादो मे रहै छैय नीक।
ह आ त त जेना अहाँके बाते सुन के तऽ हमरा मुँह मे पानि आ गैल सी कह सी कहलो। हमरा आर के लगे छैय कि हम कभे जायब तो चलल जायत वहां पे।
ठीक छैय ने बौआ आउ ने कोनो बहुत दूरोके नहि छैय दू घण्टा लागै छैय एतऽसँ डेढ़ घण्टा। ठीक छैय हँ तऽ अहाँ जे भोरक हँ भोर मे आराम से एतय से निकलल जायत आराम भोरोमे नहि कहियो तऽ एगारह बारह बजे तक लेल नाास्ता पानी कऽ के निकलबै आ तऽ लेकिन जानै छियै ओतय जितना देरी रहू ओतने कम लागै छैय। कि आओर कनिक देर रहू से नीक लागत।
आ हमरा आर के तऽ लगे मने हमरा आर के तऽ सुन के लग रहल छैय कि कब जे हमे आयब अहाँ के लगे आर संगे चलल जाए पार्कमे।
ठीक छैय ने बौआ चलब चलब।
हो रहल छैय।
हँ हँ ठीक छैय ने हम एहि बेर जहाँ अहाँ एबै तऽ ई बेरके पक्का छैय कि हमसभ ओ ठाम चलब ठीक छैय।
ठीक छैय।
हँ ठीक छैय बुआ राखू?
हँ ठीक छैय दीदी गोल लगै छी अहाँके।
हँ हँ खूब खुश रहू बौआ खूब आनन्दित रहू।